हेलो
हेलो हँ क भेललै ए एखन चाय देल कि मलाइ मइर क
काल्हि कि सब माँ आनतो
ऐं
चाय भऽ
हँ चाय अब बिसकिट खैब तऽ भुखल कम भऽ जैत
बिस्किट कथी लेल खैब तऽ चाय खाली पाइन पी लेब तऽ चाय
सैह पाइन पी लै छी फिर भोरमे जेबै घूमय लए
कतऽ यौ
गरीब नगर
गरीब नगर केम्हर छै
अइ ठाम एकटा जगह छै ओकर नाम छै अमीरनगर तऽ अमीर नगर किया बाजब गरीबनगर कहियो ने
हँ ह्म
ओतय कप भेटै छै गरीब नगरमे
गरीब नगर मे कप गरीब नगर से बढ़िया ए वन क्लास के मार्केट अहाँके गोला यै
अच्छा माँ कहलखिनहन कहलखिनहन एकटा कप लेने आबै लेल जे अपना हइ ने उजरका वाला
हँ हँ अच्छा
बौआके लऽ कऽ जाय पड़तै तब हमरा कानके का एकटा चुटा बला
ठीक छै आ साढ़े छे बजे हथ ह बेैे
ई अंडा के कथि मे धरियै ओहिमे तऽ रस छै ने
सहिमे
अण्डामे रस वाला है क थी मे दऽ दियऽ
ओ तऽ टिफिने बॉक्स मे राखि दियौ
बक्सवलामे
हँ तऽ आओर नहि तऽ कि नहि एहिना र बै गिरै नहि तऽ ई सब टांगि टुंगि के लाबै छै जेना तेना
हँ ओहिना टाइंगि कानै छै ओ तऽ कहै छियै ओना तऽ हम काल्हि लए पनीर धऽ देलहुँ हेन फाड़ि कऽ दूध जे आयल छलै तऽ एकर कनि राखि लेलियै आर पनीर धऽ देलियै पनीर के सब्जी बना लेब पराठा बना लेब चाहे रोटी घीे लगाक धऽ देब
ह ह करय सही छै के
बौआ लेल
हू
ह किछ किछ तऽ बनतै तखने ने बच्चा ओ खायत
हू
राखब तब तऽ ओहे तऽ अपनासभ तऽ किछो खा लै छी
हू
ओना तऽ पनीर आर खाए लेते भोरे ओटस खा लेते पनीर रोटी एकर बाद खा लेतेै
आ राति ले एते भुजिया भुजि लेब आलूके कुरकुरवला
हँ चलतेै उहै चलतै
चाहे पूरी पनीर आ आलू के कुरकुर भुजिया भुजिया
बौआ खेतय से
हँ तऽ अब खा लेते ने भात काल्हि छोड़ि देबै ने हेतै तऽ फेर भात बनाउ दालि बनाउ दुनिया भरके बर्तन भऽ जाइ छै
ठीक छै ठीक छै दरभंगो जाय पड़तै एक दिन दरभंगो जायके छै रामपुरो जायके यऽ
हँ चलब तऽ भेट क लेब लला के जेतैय भेट अहाँ कहबै ओतए चलि आइब ले रामपुरेमे हुनकर नाना लऽ केऽ चलि अयथिन घर कथी ले जाइब हँ हँ
ओ एतै तहन ने
एतय किया अच्छा नइ हुकरमे एक बेर एक बेर तऽ बात करबे नइ करैय यह
साइन त करबा देलक ओ
गर्दनवला केना हतै यै
जा क लऽ एतियै
हँ जाक लऽ आबू तऽ एहिबेर नहि हेतै तऽ एते लऽ एबै की नइ तऽ कतेक रखबै तऽ माइ
देखबै बर्फी ठीक था बर्फी ह एहिऐठाम दस टा पेड़ लगा बुझलियै तो इसमे इसमे एकटा पेड़ हम लऽ के जेबै
कोन प्लाानंट एजेंट प्लांट हइ
नहि जेट पलान्ट कहाँ लेलकै बैमान छै छैरा जाइन क नइ लेलकै जेट पलान्ट ई पता नहि कथि कथि पीवरा गीवरा के खूब पेड़ छै क्या
पुछियो न कथि कत
एगो ग्रीन वाला छै न उ बढ़िआ हइ ओ लऽ सकै छी रवी फोटो खिचा लेतै ओकेय बाद ल लेबै बात खतम
अच्छा आय तऽ पर्यावरण दिवस छै न
हँ जन हमरा टी शर्ट द बढ़िआ बढ़िया ई रबि हमरा किछु नहि देलक एखन तक
हँ रविए के काज छै से
तऽ आओर की तऽ ओकरे काज रहै छै ने सेफ्टी वलाक के लड़ रखते रहै छै लड़ कऽ लेलक ई छै बजबे नहि करत किछ
हँ जे आजब सऽ बात कुछ
हँ जे रविशंकर कहि देलक हँ ठीक छै ठीक छै
हँ
आओर
हू
खांसियो पकड़ि लेलक अहाँ के यौ बापरे आइ रातिमे लाइन छलै हमरा लागे छै हम एक कड़बट जे सुतलियै हन से भोरे फेर दोसर करबट हम लेलियैन पाँच बजे जब अहाँ के लालु बजै छलै राति बड्ड छोट होइ छै नै यौ
श र छोट न बड़े यार
द तीन चार पाँच छ मुश्किल से पाँच छः घण्टा सुतय छियै
ह्म्म तऽ एक बजे सुतय जायब कहबै राति छोट होइ छै
की करियै बौए ने सुतैत रहै छै आइ तऽ फेर भोरे उठै परतै देखियौ आब की करै छै आब लऽ केऽ चाहै छी माँ कहलकैहन कानवला लेथिन एगो कप लेथिन तऽ जाइ छियै हम मार्केट कनि जा सारा कंडीशनर फेेक देलकै यौ सारा हैयै बाथरूममे देखियौ की कऽ रहल सारा बैठके बाथरूम पर सबटा समान कपड़ा ई हम कपड़ा धोय लेल खोलै छियै हमर सब समान अरे आ गई सलमान भाई सारा शैम्पू लेके फेेक दिया सलमान भाई भी आ गए
क भेलैया
सलमान खान एयलखिन हन ओ चश्मा उस्मा सलमानो के बिआह शादी करै सलमान भाई हँ तऽ रुक जाइ सलमान भाई कर
ठीक हइ ठीक हइ भेल दस मिनट दस मिनट भऽ गेलै नहि
पन्द्रह सेकंड
हँ ठीक छै तऽ रहू लाइनपर हम तऽ लंच अहाँके पैक करै छी ज
रूकि जाइत पाँच मिनट कहि दिऔ
अथी वला मे दऽ दि टिफिन
कथीमे
अरे एगारइ ने डबाबै ल सेमेदत
जे इच्छा ऐ करू
क लंच बॉक्स वालामे दऽ दिअ
कोनोमे दे दू
जेमे गिरे ने
हूँ
जल्दी आउ जल्दी आउ सलमान भइ
गारी हेतै रोड पे
ह ई बौआ कहै छै
के
जल्दी आउ
के बौआ
आ
की कहै छै
जल्दी आउ जल्दी आउ
हँ बेटा
की भेल ये
किछु नहि यौ
हँ
हम देखब गरम गरम हया धऽ दै छी
ठीक छैै
कहि दै छियै शरमन के हँ हो त
ठीक छै कोइ बात नहि ह
कहाँ एक नहि नहि पैसे अखन करै छियै कि
देखिय ने अभी अपन गर्लफ्रेंड सँ बतियाइ छै खाना पीना भो गेल नश्ता छैना हो वाह तीन तीन गो उ छौरा कम छै की नहि उड़ीसा मे सेढ़ार पहिले पटेल
सब अहीं के कहैये
नमकीन खेलिय बिस्किट खेलिय भोरे भोरे आंइ रौ आओर की की सब खेलिय रौ ठीक ह फेर दोबारा क
ठीक ठीक काटू काटू